नस्ते
नमस्ते अहाँ बतैए ने आओर सभ ठीक हइ
हँ सबब ठीक हइ अपने खाना वनाा खइ न अइ
हँब खान खाके कति अवाजल छौकरी आम ल
ओ आम खा अपनेके नीक लगै छै
हँ हम बहुत नीक लागल छी
ह आओर बतए क क रहै छै
अभी तऽ कते घरे ही रहै हथिन बाहर की करियै
हँ
हँ बताइए यौ
हँ हमरो सभ ठीक छियै अपने कहाँ कहाँ घुमै छियै
अगे नेथस आल तीन महिने आ
ओ नदीमे न नाय ले ह अपने
नहि
नदी के पानी तक काफी गन्द छियै इहोमे कल जेतै तऽ हाउ वट टट शरीर देह मे धऽ ले छियै
हँ करबै रहुआ बताइए ने आओर आओर सब ठीक है अपन बतैयए ने अपन का हाल छै
हमरो सा नीक छियै
हँ
अपने बताइयए
ओ सब बढ़िआ है अपन कहै छै काज
आओर बात तऽ यएही ने
हमर सब हाँ चलय छै अपन बतय रौआ आर कैसन चलत मााय बाप त ठीक हइ
हँ माय बाप सभ ठीक छी आओर बतैयै अपने कहीँ घूमने उमने नहि जाइ छी
हँ जाइ छीय
हँ अपने के पेमेंट अबै छै
हँ आ रहलय ग
हँ ह कहिय आओर सब ठीक छै
हँ सब ठीक छै
हाँ
आओर बोलं त अंकित चेक करल रहती है न पेमेंट अच्छा नहितै तऽ अंकिते के बोलल जात है
हँ बोलल जेतै ह की काहे एसे होइता
हँ एक मिनटपर कॉल कटल हथिन हमनीके गलती थोड़े हथिन नेटवर्क गायब हो गेल हथिन ऐपके
न ओ कोइ कोई दिक्कत न छै
हुँ बात होइ जेतै ने
हँ आओर बात बतबै छी अपने की की करै छी
आर सब ठीक हथिन अपन न बतैे कैसे चलै हथिन
हमरेसब ठीक छी अपने की की करै छी अभी
अभी बैठल रहतियै बाइक पे या चौक उरीी हथिियन ने आवाज आवाज गाड़ी के आबै हथिन रोगो वरीी
न मै हमरावरी न आबै छी उन्नेस से अबै छै आवाज उन्नैस आबै छै
हँ उह ने कहै हथिन आयल हथिन तऽ गाड़ी उड़ी के आवाज आबैथिन बाकि जाइ छियै आम खााय आयल हेथिन ने उह जाइ छियै
हँ आम् पाइक गेले छी
हँ आम पक गेल त नी चारधाम बहुत बढ़आँ लागे
जाल तऽ हम नीक लगै छी अपनेके ह
हँ बहुत बढिआ जाारदा मालदहो किसनभोग हमराबा कते मस्त आम लागे हथि
हँ हमराो नीक लगै छै मालदेव आम के छिलकोिया जवन भखाै छी काफी पतला होइ छै
हँ
आओर बतबै छी
सब बढ़ सब बढ़िआ
क मत हँ
तऽ कहीँ घूमने उमने नहि जाइ छियै अपने
हँ घूमे जाइ छियै
ह रात मे कथी
रात मे रोटी सब्जी आलू कोभी के तरकारी बनवा लेे
अपनेके कथिके सब्जी नीक लगै छै
हमरा तऽ जादा नीक कोबी के सब्जी लाग हथिब त रहुुआ कथी नीक लाग ह छै
हमरा तऽ कोभी भी कैस सब्जी पनीरके सब्जी परवलके सब्जी काफी नीक लगै छै घिउरा के सब्जी मीठा मीठा लगै छै पूरी के सब्जी काफी अच्छा लगै छै हमे
हँ घिउरा के केना आदमी नेहनुवा बोलै जाथि न
कथी कहै छी अपने
घिउराके कितना आदमी नेनुआ कहै छै
न छी ओ तऽ काफी मीठा मीठा लगे छै
न न मीठा मीठा लागे छै लेकिन ओकर नाम छै ने कितना आदमी बोलै छै हमरा के
एक जीवनी जीवनी हो खााय छियै
हँ तऽ घीवरा केने लुहो बोलत
हँ बोलै छी नील गुप
हँ
लहा लहा होइ छियै
बहुत ज्यादा अपन बताइए ने आओर सब केने छल की हाल खबर कैसे महत लागत हो कि नहि
मन तऽ गाँवमे नहि लगै छियै अपनेके गाँवमे मन लगै छै
हँ गाँव मे मन लागै छै ह जनि सब साथे रही हथि तऽ कथि मन बहुत लागल रह क बताइय ओ
कहीँ घूमने उमने चलै छी अपने
हँ घू उ चलै छै के करियै घूम त दोसर क कर
हँ
अपन बताे न केना घूमी चले छै
अपने जहाँ चलै छियै वही हमहूँ चलैत छी, आओर बतैयै ई पानि उनि गर्मीमे पियै छी अपने?
हँ पाँच लीटर पानी पर डे पी जाइ
हँ ठी करै छी एक काम करै छी अपने एक अथि खरीद लै छी। ग्लुकोज डी खरीद लै छी। काफी सख्त ती देबै छैय शरीरके।
हँ खरीद लेब हँ खरीद लेब हँ बहुत ज्यादा पियै छिये क्या?
की करै की कहै छी?
अहाँ पियै छैय?
हँ हम पियै छैय, काफी ऊर्जा दै छीय हमी।
स्वादिष्टो लागै छथि?
मीठा मीठा लगै छैय काफी स्वादिष्ट लगै छैय। काफी नीक लगै छैय।
अहाँ तऽ हमरा के भोरे पराये गेल हथिन न कॉल करैत हथिन न कुछो। का पता कहाँ व्यस्त हम तऽ य रोज याद करे रहथिन कि दोस्त कहाँ है कैसन है। क्य करियै आँहां हमरे यादे नहि करै हथिन तऽ हम के बोलियै? ककरा से काती
न विशा कोई बात ना छैल। याद करै छी हम हमहुँ याद करै छी।
आओर बतैयै कीक हाल छियै?
हमर सभ नीक छैय, अपन बताइए ने के हा
अपने के पंखा उंखा चलाबै छी?
हँ हँ कूलर चलाबय छैय।
हमर पंखा दू दिन भेल दोकान से ल लए लक खरापे हो गेल छी फेर जेबै तऽ बदल क लबै दोसर।
कहाँ से खरीदले रही?
कामेंसे खरीदले रही एक दोकान से त पंखवे खराब चगै छैय।
गामे से कि मोतिहारी?
नहि गाँवे सँ खरीद लै छी तब खराब हो गेल छी तऽ बोलै छी कि आब नया देबै छी गारं्टी देले छी तऽ नया दी दै छी ओ कले छियौ छी कूलर कितना मे हो जाइ छै
कूलर तऽ चार पाँच हजार मे हो जा तियै ह महंगा मे तऽ बीस हजार पन्द्रह हजार कुलर बहुत हार्ड हो गेल बानि
कूलर ठण्डा ठण्डा हवाइ देबै छै का
हँ बहुत बहुत ठण्डा बहुत सुकून वाला हवा आबै छै
काफी बिजली बिल आबइ होइ
बिजली बिल नहि होलै जितना नॉर्मल पंखा मे लागलै
एसी में काफी बिजली अबै छियै ना
हँ ए सी मे बहुत बिजली खाइ
अपने के कूलर अपने के कूलर बा का
हाँ कूलर बा
कितनामे खरीदने छियै
पापाजी खरीदले रहथिन शायद बा पाँच हजार मे कहादून
हँ कूलर काफी अच्छा लगै छै ने काफी हवा ठण्डा ठण्डा लगै छै गर्मी में राहत लगै छै आओर बतैयै की समाचार
समाचार सब ठीक हथि हम बताैयए
हमरो सभ ठीक छी
एना सभ सभ ठीक चलैए
हँ सब ठीक चलए
अहाँ तऽ भोरे परायए रहल छियै हमरा की बत
नहि हम भोर न पायल छी अपने के याद करै छी
हँ तऽ कॉले ओल न करै
नहि कॉल करै छी यै नम्बर हो गेल अछि तब हमहुँ कॉल करै छियै सँ
हमरा नम्बर मिले हथिन तऽ हम सोचलिय कॉल करलियै
हमरो रिचार्ज कल खतम खतम हो गेल छियै ने तऽ इसीलिए फोन न कर छी छी आ करबही रिचार्ज हैते तऽ आओर बतैयै अपने की की खाना खले छियै
दाल भातऽ आलू कोबी के तरकारी खा कऽ निकलल ह गाछीमे
हँ तरकारी नीक लगै छै अपनेके
हँ चले सब ठीक नखइ ने कल कटिय सब ठीक हय नू कॉल कटियै ह
हँ सब नीक छियै फिर याद करै छी फिर बात करल लितियै
हँ ठीक बए फेर करबै
ठीक सब नीक छै